हेलो
ओ
जी हेलो जी बोलिए न जा बाजू न।
हेलो
हॅं हेलो। जी जी। ठीक हम काजल बाजि रहल छी दरभंगा जिला स। ठीक छी।
हम अच्छी से बाजै छी।
बढ़िया छै अपन कहियौ राँची स आओर सब बढ़िआं।
हँ रांची स की करै छीयै अहाँ दरभंगा मे?
किछु नहि एखन अपना सासुरसँ अपन गाम
हाउस वाइफ
हाउसोवाइफ छियै स्टूडेंटो छियै दुनू चीज छियै स्टूडेंटो छियै। जी हां हाउसोवाइफ छी मिक्स आदमी छियै हम एखन एम ए कम्प्लीट भेलै हन। बी एड करबै अब।
अच्छा
मिक्स आदमी भऽ गेल छै हम जेना मिक्स भेजी टेरियन होइया ने जे ओ त मिक्स आदमी कखनौ पुतौह बनि जाइ छै, कखनो बेटी बहिन जे छै पता, कखनो विद्यार्थी पता नहि चलैत रहै छै जे हमर जिन्दगी मे भऽ की रहल छै तऽ हमरा झा जी कहथिन कि अहाँ मिक्स भऽ गेल छी।
एहिना रहना चाही ओहिमे मजा छै अलग अलग हैत तऽ फेर मजा नहि रहत
ह पर हमरा सासुर एते दूर छै जे हमरा दरभंगा आबै मे बुझियौ दीदी जे जान प्राान निकलि जाइत रहै छै।
अच्छा कत कोन गाम भेल सासुर?
सासूर विदेश छै हमर। नेपाल
नेपाल वाह वाह बढ़िआ देश से विदेश के टूर करैत रहू
ततैं हमरा हालत खराब भऽ जाइत रहै छै अबिते जाय मे
हँ
ओतयसँ गाड़ी मे बैसबै तऽ मोन हैत कि एते कहलहुँ जे एतेक दूर बैस कऽ जाय पड़ेके छै फेर एतय से जेबै भाईजी जेतै आ किओ जेतै तऽ कहतै की बैस रह ने नेपाले तऽ जाइ छै की हेतै
ह
बारिश होइया कि नहि जनकपुर
जनकपुर अच्छा वाह केना चलि गेलौं अहाँ ओतऽ के
दीदी एगो कहावत छै दादी माँ सब कहै छले ने हमरा सबके अहूँ सब कहैत हैत नेपाल गेलु संग कपार गेलु उएह चलि गेलै हमर कपार हमरा लागे कपार बिहारे मे रहि गेलै
हूं नेपाल चलि गेलौं कपार बिहारे रहि गेल। हा हा हा आर बताबू
अहाँ बिहार मे अथी विदे भारत मे जाके रहते ने ई विदेश मे की आइब गेल छि। सब नेपाली मे घोषित कऽ देत अहाँके
हा हा हा
हं
जनकपुरमे बहुत चीज देखै बला छै नै?
हँ बहुत नीक बहुत नीक छै ओतो ई जे मोती के अथी हार सब जेना होयै मंगल सूत्र ओ सब कनि महंगा मिलै छै पर बहुत सुन्दर सुन्दर रहै छै उम्हर अपना इम्हर ओहन नइ मिलत
अच्छा
तऽ हमर जे दीदी सब गेल छलखिन स किछ नइ लेल तऽ उ उहे मोती के माला सब लऽ लऽ के एलै बहुते
आ मन्दिर के एरिया मे किछो लेबै तऽ एते महग एगो सिन्दूरो के डिब्बा लेबय तऽ अहाँके पचास रुपैया मे पचीस रुपैआ मे देत
तऽ नेपाल तऽ भारत से सस्ता यऽ ने?
नइ दीदी महंगा छै जनकपुर एरिया पोखरा तरफ जेबै तऽ हँ पोखरा तरफ जेबै तऽ उम्हर सस्ता छै।
अच्छा
मन्दिल तरफ तते महंगा जे अहाँके किछु लैये के मोन नइ हैत मोन हैत जे सभ किछ खरीद पर दाम सुनबै ने तऽ कहबे की हम जाइ छी घर। नै देख
हूँ
हमरा इम्हर से आदमी सब जाइ हं पॉसिबल जे जे फोर्मेलिटी होइ छै ओ तऽ करबे करे छीयै दीदी। आब कोनो मन्दिल जइयौ टिकली सिन्दूर लेनाइ जरूरीए छै।
सही बात छै।
आ चूड़ी ई तीनो किछु खइयो नहि खइयो ई तीनू चीज त अहाँ लेबे करी अगर शादीशुदा छी तऽ नैहर सासुर सब ले लियो।
सब लेल लियौ हाँ।
आ ओइमे से बाइ चांस अहाँ से केओ छुटि गेल आ ओकरा पता चलै सामने वाला आदमी के अहां एत गेल बाते हँ आ ओहो चीज नहि देबै दू मिनट तऽ अहाँके बातो बातो में तते ने ताना मारता जे अहीं के गिल्टी फील हैत हैत की बेकार खोइले कऽ हीनके दऽ दै छीयै पहिले हम नै पहिरब।
सही बात छै। हे हे हे।
नमूना सब अहाँके के हर जगह दीदी मिलत।
हँ सही बात छै। ओत पशुपति नाथ मंन्दिर भी बढ़िआं छै हम सुनने छी गेल नै छियै।
हम शादीे के सालगिरह पर गेल छलिए ओतऽ। तऽ लऽ कऽ गेल छलिए बहुत बीरो एतए तऽ कुत्ता सब के अपना सब कोनो जानवर के माइरो दय छै ओत ककरो कोनो पक्ष पक्षी पशुके अहाँ माइर नै सकै छी।
हँ
ई छै ई छै। हमूँ आइये एहिमे जुड़लियै एक बेेर चलि आबु घूमय ले।
देखै छी प्लान करै छी घूमय के बहुत मन करैया घूमय ले जाय। बहुत किछु सुन सुनने छी जानकी धाम, पुनौरा धाम ओतय
हँ कनि दूर में छै पुनौराधाम।
हँ
आ हमरा सासुरमे पानि के दिक्कत नहि छले इम्हर एलियै हैं त बुझियौ एते पानि के दिक्कत छै। आ जबकि बारिश राति मे हैत तऽ सुबह मे एहन रोउद उग जैत जे पता ए नै चलै छै जे बारिश भेलै कि नहि भेलै।
अच्छा
कल कल स तऽ एक रती पानि नहि दै छै।
हूं ओ त कथी कोशी एरिया भेलै ने।
ह नहि नेपाल वला पानि सब स्टोर करै छै ने जेम्हर फाटक अछि नेपाल के त उम्हर पानि के दिक्कत नहि होइ छै। कल सब सुखल नहि।
नहि नहि त कोसिये बेल्ट छियै ने त पानि त होना चाही। नहि
हमर कल के फूल के भी के मोटर लागल छै फ पानि चलबैत चलबैत रहि गेलियै ओ नहि चललै छोड़ि देलै। फिदमे
त पानि के इन्तजाम बाकी नहाना धोना
ओ मम्मी हमर भर कऽ रखने छलै टंकी वाला पानिसँ। आ ओ जे भोरे नहेनेे न तऽ पूरा ड्रम त्रम भरि देलकै।
सप्लाइ वाटर आबै य।
हँ ई सब सुविधा छै इम्हर दीदी। उम्हर नहि छै सुविधा बेसक कहइ छै ने नेपाल। अहाँ जरुरी परह किछ लए ले जाय त अहाँके जल्दी मिलत नै ओ उपलब्ध आ नहि काम रहत त आदमी के ढंढनैत अहाँ देखबै एम्हर एम्हर एम्हर सेवन करैत।
अच्छा ह ह ह ह ह।
हम देखलहुँ अहाँके फोनमे की। त हम सोचलहुं हमही गप करी।
जी जी आइए हम जू हमहूँ एनैते बैसल छलियै। हमरो एक आदमी कहलथि कि जुड़ि जाउ एहिमे जेहे इनकम भऽ जैत।
नहि बात करना छै ने।
हँ।
हा हा हा
त आइ हम आइ जुड़बे केलियै ओ दीदी स पूछि कऽ।
पहचान भए जाय अपन सब गोटे से।
हँ।
हँ। देखियौ कतअ राँची कतअ दरभंगा।
कतऽ नेपाल कतऽ हम अहाँ बात क सकैत छी।
त बात क रहल छी कतहु सोचने रहियै जे अपना सब गप करबै कहियो।
नहि नहि सोचने छलियै।
हू।
चलू सोशल मीडिया भ गेल छै त एते सुविधा भ गेल। आदमी के ककरो तानो मारे के रहे छै त ले इंस्टाग्राम पर वीडियो बना ले। आदमी के फरबेट क देली अब लगाइ स्टेटसे में झगड़ा कऽ लिय आ मुँह के कोनो बाते नहि छै पहिले जमाना मे देखिये लाठी -ताठी सब किछ से लड़ाई होय छै आब तऽ स्टेटस से लड़ाई होय छै।
स्टेटस से लड़ाय होय छै सही बात छै हूँ।
टस लगबै छैय आदमी त बुझबै जिन्दा छै नैय लगबे छै बुझ।
हे हे हे हूँ। स्टेटसो लगबेै के रोज एकटा। टास्के रहेै छै की आय की लगाबी ह भोरे उठके।
सामने वाला के अगर एहन अ जान- पान आदमी कमेंट कर जे आहाँ के स्टेटस नैय लागल।
ह भोरे उठ केऽ सबसे पहिला काज की की लगाबी ओजुका स्टेटस। जेना पहिला होय रहै कि की बनाबी नास्ता। तऽ आब नास्ता छोड़ दियौ आब की लगाबी स्टेटस।
पहिले उठे छै लोग भगवान के प्रणाम कर छै आब उठे छै त फोने के पकड़े छैय कतऽ छै बिस्तर पर ह।
भगवानो के फोने के मार्फत छैय ओही मे जन लगा देलक क भर के त सुन ह
सुअैत ककरो ककरे अथी प्रार्थना नैय सुनै छथिन जे जिम्हर हिनकर गाना सुन चलबैत हेतै उमहरे चैल जैत हेथीन।
ह ह ह
आब समझ मेे एलै।
हूँ खाना पीना भए गेल।
हं खाना -पीना अखने कनी देर मे भेल ए।
अच्छा कते दिन भेल आहाँ के शादी के?
दू साल होयवला अैछ दीदी नवम्बर मे दू साल भऽ जैत।
बाबू सब।
नैय
चलू आहाँ एखैन
एखन टेंशन हँ टेंशन फ्री छी ह नैय
टेंशन फ्री हं।
हँ तहन एगो छै ने हमर बगल के भतीज भतीजा ओ हमरा कसर पूरा कऽ दै छै एत एला के बाद।
अच्छा
मैओ के बिसरि जाइ छै।
हा हा हा
ओकरा कहलियै की कैल्ह चैल जेबौ सासुर तऽ कहैछै कि हम कनहे लगबौ जाही तऽ तू हम बैस कऽ कने छियौ। ले त ओकर हुनकर माँ कहलखिन जे जेते ने दीदी तू कनबीही तैयो चैल जेतौ तऽ कहैछै कि हम दीदी के पकैड़ कऽ कनबै तब दीदी नैय जेतै न।
हे हे हे हे बच्चा के जत तऽ प्यार भेटै छै बच्चा ओकरे भै जाय छै हँ। बच्चा के माय- बाप से कोनो मतलब नैय प्यार भेटना चाही जे प्यार देलकै ओ तै चैल जेतै।
हं त बहुत आदमी जुड़ल छैय नय दीदी।
हं बहुत आदमी छैय।
एय के मतलब हमही पीछा रैह गेल छेलियै।
नैय आगा आरो लोग जुड़थिन पाछा भए के।
हँ
हमहूँ काल्हिए जुड़लहुँ ये हमरो बेसी दिन नहि हूँ
बुझियौ त और सब बढ़िआ कथी खाना बनेने छलौं?
आइ हमर ससुर जी के छाया रहैन बस खाना बनलै सब्जी बरी, तरकारी, तरुआ आ ब्राह्मण खेलकै।
तऽ छायामे तऽ अपना सभके खाइते ने यै चारि टा ब्राह्मण तीनटा ब्राह्मण रहै, एकटा दयाद भेलै।
हं
सबगोटा खेलकै।
साल भैर करू, तकर बाद एगो बरखी करू, अगला सालस बरखी भऽ गेल ताधरि।
आ बरखी भै गेल, हं फ्री कहां पांच साल तक हमरा सबके बरखीयो ने। पांच साल तक साले साल बरखीयो करू।
ओकर बाद, पांच साल के बाद फ्री।
हमरो दादी मांके इ तीन की चारि तारीख के बरखी, उऐह मे एले छलियै हम।
अच्छा।
नहि तखन नहि, तऽ अपना गाँव के दुर्गा पूजामे हम ऐथि।
हुं इम्हर सब तऽ पितर पक्ष मे खुआ लेलक सब कहलक। बस भै गेलय, हमरा सबके तऽ पितर हंअ।
हमसभ नहि खुआबै पितर पक्ष में, तऽ कहै पितर पक्ष मे नहि खिलाती हो। केना हमरा सबके तऽ एतेक। अहिना महिने महिने खाय छै, तऽ पितर पक्ष के ओते वैल्यू थोड़ी छय। आब लोक सब पितर पक्ष के वैल्यू करय लागले ये।
कहलकै ई पाँच छह साल मे किछु जादा वृद्धि भ गेलै दीदी एक
हं-हं बिलकुल हं।
ओयमे तऽ लोक कर्मो करै छै, आब के बाहरस, कथि में पितरपक्ष में।
जे आठ दिन नहि खुयेलक से, ओहि दिन पितर पक्ष में सब खुआबिते टा छै।
हं। ठीक